हेलो
हेलो मे तो चलेगा बहुत हाँ मिनट चलेगा ने तऽ हो जाएगा अरे तुम्हारा फोन नहि आ रहा था दो तीन बार न आया उसके बाद एक बार आया ने त उठाए बस ज्वाइंट लिखा के अपने कट गया ज्वाइंट लिखा के हा
कभी से हम कर रहे
हँ क कहते अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है न इसीलिए ऐसा होता है मेरा मेरा पेमेंट आर हो गया है फिर बारेगो अपने अपने क्लास क्लास आया भी नहि कार्य नहि आया है अपने सम्मिट भी हो गया बन भी गया मेरेपे हाँ नेटवर्क अरे दो रुपैया आया है
दौर क्या एकाउंट डालेथे ने
हँ डालेथे
हम कहाँ डाले हैं उसी पेमेंट पे जाकेऽ डालना पड़ेगा
हँ एकाउंट पे एकाउंट नंबर डालियेगा कोड डालिएगा उसके बाद माय काउंटर डालियेगा बस आ जाएगा पेमन्ट
आ ठीक हइ डाल केऽ देखते हैं
ह पूर गया कि
नहि अभी कहाँ पूरा मेरा दसे गो हुआ है
आ
कोइ फोने नहि रिसीव करते है कभी करते हैं तऽ कभी बोलते ऑनलाइन नहि है अभी
ह जैसे अभी आप कि तऽ आपका हो गया न मेरी बहन चार पाँच बार कि उसका नहि हुआ
ह हो जाता नेटवर्क वजह से ने
ह एगो लड़की की करती है ने तऽ न होता ह तऽ बोल त बोलति है की तुम जान बुझकेँ नहि उठाती
हँ हंँनहि देखियऔ ऐसा थोड़ा ही है आ एक साथ सब एकमे जुड़े हु हइ तऽ कभी हम सहायता करैब कभी आप उठाइएगा कभी हम उठाएंगे की हम उठाएंगे सब ने बने
कॉल करता है तऽ उठ नहि उठता होगा
हँ वही हँ नेटवर्क वजह से होता है कभी उठेगा कभी नहि उठे
हँ
एगो दूगो दीदी फोन किए हन न तऽ मैथिली भाषामे बात किए
दरभंगा के तरफ होगी
हँ उधर दरभंगे उधरके है ह मुजफ्फरपुर बोली मुजफ मुजफ्फरपुर से हू हँ तऽ बोली कि जे मैथिलीएमे इसमे बोलनेके लिए बोल रहा है हम बोले ठीक है मै इसलिए हम बात कर किजीए हम भी कर लेंगे
हम एतेक इतना थ ने इतना मैथिली बोले एक दूए गो मे नहि किए है हम अपने से ने एकतीस आार गो टास्क पूरा किये होंगे एकतीस गो टक्स हम खुद से पूरा किये है नहि तऽ जे् छीया जैसे सबसे बात कर करके टाक्स पूरा किजिए जैसे आज बात करके दस गो पूराये है न वैसे ही हम बात कर करके पुराए हैं आठ सए अपने से बढ़ गया
ह उतना सहायता मिल गया
मिल गया तो सब पे तीस तीस गो बनाया है सब पर आया है किसी पे बीस गो रुपआ आया है किसी पे ओ क्या कते है सोल रुपआ आया है सए रुपैआ आय है ने
हँ
हँ
ह मे निनानबे रुपैआ लिखल है एक सए रुपैआ डेढ़ सए रुपआ ऑनऑनलाईन ऑनऑनलाईन
हँ आ अ मतलब इतना दिन इतना काम किया तोसमे एे सए रुपैआएगा
तमें क्य सो आएगा
देखिये
पर लिखा है मतलब सात दे से चौदह देह में एक सए रुपआग निनानबे पॉइंट फोर्टी फोर लिखल है
पता ने दीदी क्या होगा ई सब परेशानी भी ज्यादा हो रहा है फोन करो फिर बात करो फिर कोछ
रजिस्ट्रेशने बेकार कराये डेढ़ सए रुपैयो लगा आ एक सए रुपैआ दै कम से कम पाँचो सौ देगा तभीये ने
ओही ने देखिये सारा काम छोड़के इसी पे लग के कर रहे हैं आबका कम्प्लीट हो गया पूरे
हँ हो गया हम ने क्या किये बाइस गो बनाएथे हँ बाइस बाइस गो बनाएे अपने अपने बढ़ जाता है आ फिर क्वस््चन भी आयता कुल मिल के ने उनतीस तीस गो बनाए तीस आर गो बनाये है तऽ सब अपने अपने बढ़ जात है मेरे मोबाइलसँ
हँ पता हमलोग किछ नहि होता है
छियासी गो मे हम तीस गो बनाए है आ मतलब तऽना हन सब अपने अपने बर गया
ठे ने ऑनलाइन उसपे तऽ आपका तब हम बोले फोन करके पूछते है दीदी से
देखिय ने सारा काम भी छुटि जाता भरि दिन पढ़ाइ उढ़ाइ कुछ नहि कर पाते एही में लगे रहते फिर भी नहि मन पे
एगो है हिमांशु उसका आया है बाइस गो रुपैआ हम को नहि बोली बाइस गो आया बोलती कि मेेरी फ्रेंड क आया है बाइसगो हमको बेवकूफ बना रही थी हम ने कुछ बोले आ एगो एगो है ने ली ओ बोली कि हिमांशु क न बाइसगो आया है
आ
उसको मेम उसको बताई होगी तब न नहि डालि है शायद
आ
फोन करेंगे ने दीदी जैसे दू दिन तीन दिनमे हमको बात बात कीजएगा तब बनबा दीजएगा बन जाएगा तऽ अच्छा न रहेगा उठाइएगा ठीक
ठीक है ठीक है